हेलो
और बतैयई सब नीक
हँ, हम सब नीक छी, नमस्ते, अहाँ कैसन छी।
हम ठीक छियै अपन बतैयै ने की हाल खबर ओन्नेके।
एने के सब ठीक छै।
माई बाबू जी लोग, माई बाबू जी लोग क हाल चाल का बा।
हँ ओहो लग बस सुते छै, गर्मी एतना बकी सब सुतै छै। आह त गर्मी पइता
हँ बहुत गर्मी पड़ैत छै, हए तब ने रायुवाके याद कयली ह।
ह, तऽ गर्मेे पड़ैत छै एहि लेल अहाँके याद कर लै छी।
हँ, अहाँ तऽ भोरे पेआ गेल हथिन।
न भोर पास , ओ समय न मिलत रहल ले छै ने एहि कारण तनी दिक्कत होइ छै।
ओ काहे समय नहि मिललैइ।
नहि समय मिलै छै, ऐसन न के समय नहि मिलै छै, ओ खाली एतना कनि खूब अथिी नहि होइ छै, आजकल एतना गर्मी हो जाइ छै, एतना पढ़ाई होइ छै, तऽ क समय ना मिली। अब सब लोकोग तऽ एकके साथ छी तऽ सब लोकग के एकके समय कॉलेज रहै छै, एके समय छु टी होइ छै का।
ह्म्म। अपन बता तहिये न की करै छथिन अभी।
अभी काम आझु का पति आझू खूब माथा दर्द कर रहल छीिय तऽ अभिये तऽ दू बजे करीब ूट उट के उठले छियै, ओकरा बाद तनी गली ब्रस उरस करले छिय ओकरा बाद तनि एगो बाहर सँ राशना उसना खरीद क लाबै छी ल लिह ओ पै
ओ, राशना खरीद कऽ लए कऽ अपनासँ बनयलीै कि ख पियहीवला खरीदके लै
हु मतलब कि बाहरसँ ओ दिन मोतिहारे गेल रहले छै न तऽ उएह मतलब कि एगो रशना खरीदले छी तऽ उह डेढ़ सए मे देल रहले अधा किलो।
ओ, उहे बना बना कऽ पियै हथिन।
ह ग्लूकोज जैसन छै।
ह्मँ ह्म।
एक दम पेस्ट रहतक त ओकरा खाइए जाइ छै। खनमे खूब नीक लागै छै। अपनो खाइ छ।
हँ, हम खाइ छियै खा कऽ अगे सुतल हतियै।
कथी कथी खईली ह।
हम दालि भात, आलू परवलके तरकारी बनायल हथिियनि माइ उह खयलिय हए, हमरा बड़ा नीक लगलैए।
निको होइ छै।
हँ, बहुत नहि। हँ, बहुत नीक होइ छै।
हमरा त निक लागै छै आलू परवल के
अहाँके सबसँ अच्छा अच्छा खाना कोन लागैत ह। थिन जो लोगो का बड़ा भावे ला नीक लागेलए।
हमरा तऽ सबबसँे बढ़िआँ खाना लागै छै अभी के जमाना के। हँ के अ इऐठा खूब बढ़आ लागे छै।
ओ। अहाँके बहुत नीक लागै हथिन एहिठक न।
हँ, छोटका ऐठ के तऽ बाते छोड़ द इतना नीक लागै छै कि हम का कहूँ, अहा कबो खईली ही छोटका ऐठ।
हँ, हम बहुत खयले हथिन छोटका एठन।
खूब नीक लागे छै आ छोट छोट छोक छै ओकर स्वादे खूब नीक लागे छै।
हँ, बहुत नीक लागै छै ओकर स्वादो अलग होइ छै। अर ह मीट मछली पसन्द छै।
हँ न मिट मछली खूब हम खूब खायबो करै छी मतलब कति कहै छै उहे खाइ छै, मुर्गा उतना नीक न लागे छै, मुर्गा हम जादातर बाहरे के खाइ छी। घर के मुर्गा उतना निक नई लगे, अहाँके कहाँ के मुर्गा ठीक लागी छै।
हमरा तऽ घरेके मुर्गा ठीक लागै छै, देहाती मुर्गा खस्सी इसभ बड़ा नीक लागै हथिन, खुदसँ सामने कटु उटु कऽ लाउ आ बना कऽ खाउ। तास लगबाबऽ ई सब तास इ ट्यमे बहुत नखाइ हथिन मिट मछली।
हँ
चलू अहाँ तऽ
हँ
हँ हम तनि मनि जानै छियै हमरा तऽ मोन रहै लेह लद्दाख कश्मीर जायके ठण्ढी इलाका गर्मी एन्ने बहुत न पड़ल हेथिन सोचलियै ठण्ढी इलाकामे जेयबै
हँ ओहो खूब ठीक नीक जगह छै खूब नीक जगह छै हमहूँ ओकरा बारे मे खूब सुनले छी अंह सुनले छी का
छै तब न बोलै हथिन
तऽ अभी तऽ कहीं घुमले न छी खाली सुनले छी
अभी सुनले छियै घुमले आ कहाँ हमरा पासे समय कते समय हइ की जयबै पैस- -सो ना हथिन की जेयबै पैस- -सा जरूरी चीज है का
हूँ
कहै हथिन नदी नहायले रौआ
अपन नदी
हँ गाँवके नदीमे
न आज तक जिन्दगीमे तऽ हम खाली एक बार नहाएले छी नदी ओहो मतलब कि हो गेल छै कुछ दिन बहुत दिन हो गेल छै बचपने मे नहेले रहली ओहो दू बार डुबकी बस लगै छियै तयौ अब छठ घाट वला नदीआ न छै ओहे नदीया खाली नहले रहली मतलब की का भेल छै अहाँके पता छै दू बार लगैली ओकरा बाद त हमरा अभी तक याद न छै कि कहियौ लगैले छी कि नहि
अहाँ चलबै हमरा साथ एना दिन नहाए
चल चलम हमरा की दिक्कत छै हम त अराम सँ चल चलम
कथि करै हथिन अभी रौआ
काम से बैठल छी का कुछो त होइ छै का ना एतना बरे के करेली आ- हँ बैठल ठीक दू बजे की ढ़ाइ बजे तऽ उठलियऽ हँ
ओ हम तऽ कालहु राति भर न सुतलहतिये ना दिनोमे
हँ आजु हम दू बजे सुती के उठलियै छै रौआ फिल्म इ सब देखै छी
हँ फिल्म बहुत देखै हथिन
आओर बताउ अहाँके पढ़ाइ लिखाइसभ कैसन चलै छै
पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक चलै छै रौआ बतैयै ना रौआ पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै हथिन
हूँ हमरो सब नीक चलै छै हमरा कोनो दिक्कत नहि छै
हँ
आओर बताबू अहाँके ई सभ क्वेश्चन छै इ पढ़ाइ लिखाइ सब नीक चलै छै ठीके बा ब बड़ा सुन के नीक लागल छै आओर बताउ ने अहाँके तबियत सभ कैसन छै तबियत सभ नीक छै
तबीयत ठीक छै
अहाँ मोटरसाइकिल चला लेबै छी
हँ मोटरसाइकिल चार्जर के दुनू हमरा आबै छथिन चलाबे रौआ घुमे- -जाथे का
ना हम तऽ अहाँके ओ ना देखले छी कुछो चलाबे के चारो चकका चला लबै छी
हँ हम चारो चक्का चला लेत
अहाँके झूठ न न बोलै छी
ना ना रौआ हमरा इन्स्टाग्राम खोलिके देख सकै छथिन
हँ तऽ ओहिमे चला लैक वीडियो चललै छी
हँ-अ -कहब तऽ हम वीडियो भेजियौ देब हम चाह- च-चाहे पिंजम भैया से अपन पुछि लेब ओ हमरा साथे घूमल रहथिन
कैसे सीखली
हमरा देखत देखत लूर होइ गेल
तऽ ओहिमे कैसे मोटरसाइकिल चलाबै बड़ बात छै की चारि चक्का चलाबै बड़ बात छै कोन चलाबै मे ज्यादा परेशानी होइ छै
परेशानी तऽ बाइक चलामे होइ रहथिन गीरे के डर ज्यादा रहै हथिन चार चक्काबामे समझेके देरी हेथिन नहि तऽ चार चक्कबा व-जल्दी सीख जयबै
चारि चचक्का मे दम लागै छै कुछो चलाबे
न चारि चक्कामे दम ना लागै छै ओहिमे दिमाग लागै छै
हम सुनै छियै की बड़ा लोग मतलब चार चक्का चलाबै छै तऽ ओकरा गाड़ी मे ज्यादा समान डाल देबै छै तऽ बोलै छै की चलाबे मे पीठ उठ दर्दऽ करै छै तऽ उहाए हमरा लागलै कुछ
कोनो बात न छियै
हूँ तो मे पूछो तब न ओ आराम से चलै छै केना
हँ आओर बतायै न रौआ सीखेके रहथिन का
हमरा सीखयके तऽ छी हमहुँ सोचे छी कनि मोटरसाइकिल सीख लेबै छी तब ने एगो मोटरसाइकिल खरीदेतै
हँ चलियै ठीक हइ अहाँ से बात कऽ कऽ बहुत नीक लगलै
हूँ हमरो खूब नीक लागल फेनों बात करब की
ठीक